कनि आस बताउ
हमहुँ ठीक छिय।
काल्हि तऽ सहल छली अहाँ ठीक छिय आइ।
हँ ठीके छियै कोलका व्रत नहि लागल
नय
नय सांझ में।
हू।
कदी मनी लागि गेलै।
अच्छा।
नहि तऽ नहि लगलै कारण असल बात छै अनुना नहि ने केलियैन
ह तऽ अहाँ तऽ नीमक खााय छियै ने
अरे खाइ नहि छियै हम तऽ करै छलियै अनुना लेकिन लेकिन एहि बेर शरीर साथ नहि न दयय ताहि दुआरे।
अच्छा ह्मँ की करबै भगवान नहि कहै छै जान गवके पाबेन कर।
हँ तऽ नूने खाय लियै।
लोक जतबे शक्ति रहतै ओतबे ने करतै की
आओर जतवी भगवान मानले छथिन भगवान ई मनुष्य अपना बना देने छै व्रत बिहार भगवान थोड़ी कहि छथिन शरीरके आत्माक के कना कऽ आ।
नहि कभी नहि कहै छै भगवान हँ। आदमी अपन बना लेने छै जे सहब सहब सहब हे ना।
इजली अछि कि नहि अहाँ सब दिस।
हँ।
तहन किया नेटवर्क लागि रहल अइ कटल कटल की कहलिय।
पता नहि घसत कहले अभी लाइन के नहि दिक्कत रहै छै।
ऐआ।
अभी लाइन के नहि रहै छै दिक्कत।
नेटवर्क कटि रहल अछि आहां के ताहि दुआरे। हेलो हेलो। बजियो ना नेटवर्क आबैया हेलो। हेलो हेलो। बजियौ ने, हेलो नेटवर्क रहल अछि अहाँके, हेलो हेलो